हँ अबै छै
खुश रहू सदा सहागवती रहू की समाचार यय
कि कहै छै भऽ गेलै तऽयार
हँ
लगा लेलियै स्नो पाउडर क्रीम
आं
एऐसनो पाउडर क्रीमसभ लगा लेलहुँ
नहि एखने लगेलहुँ आयब लगायब केस झड़ि रहल छी साड़ी कपड़ा पहिर लेलहुँ
हँ
ह केस झाड़ै छी
केस कटबेलियै हन की
हँ कटबेलीय कट बेलियै या
हँ खूब सुन्दर ह नीक लागे छै खुल करब तब ने
हाँ कतेकके गर्मी छै
ह त उपरकक उपरसँ आगे से के क्लचर लगाल
अच्छा हँ तऽ ई भऽ सकै छै ह्म्म आर सभ कहियौ की हालचाल छै से की कऽ रहल छी अहाँ ठीके है
ओछ ठीक हइ
अहाँ की कऽ रहल छियै
किछ नहि जाइ छी कनी काज सब करब किछु कि छओ
अच्छा बौआके
लऽ जाउ बौके लाज बैय धूप त
हँ बौआ केँ लऽ जाइ छी खा ले ने बौआ
ह ह ह खा ले ने नहेलक नै हन एत त ल जाउ
अच्छा ठीक छै लऽ जाइ छियै कोनो
ह
नहि कोनो बात नहि छै एबे नीके तऽ छै साफ सुथरा एखन तऽ गर्मीकेँ हाथे चलैत छै ने अच्छा नहि तऽ भीजल छैक तहन चेंज क दियौ
मेन ओकरे कपड़ा अन्दर धैल छैक निकालऽ पड़तै एहिमे ट्रोली मे तऽ आनने छलियैक से सबटा उजड़का वला तऽ खराब भय गेलय
अच्छा एगो पीला हाफ छै ने धेल वाशिंग मशीन पर उहय दियौ
हॅं हाफो छैक पेन्टो तऽ छैके होए
हूँ उहय दियौ
अच्छा
आर सभ सुनाउ‌ ने
ठीक अइ। बाल ऐना ही सुन्दर लागय अछि। खुलइ कटबलो है ने बनने रही हँ हय
की कहैत छियैक गर्मी केँ लऽ क रहै छी बान्हने ततेक गरमी लागै छै ने
हॅं हॅं
एहि लेल बान्हने रहै छी कतहु जाय ताय केँ रहल तखन खोलि लेलहुँ जे गाड़ी पर तऽ हवा लागल
हँ हॅं
हँ
हमहुँ सब तऽ सोचय छी जे कनी नाना बाबू से भेंट कऽ दिय मोन तोन खराब रहे छैन
अच्छा अच्छा हँ तऽ कहि तऽ कहिया जा रहल छियैक
ई करू साँझमे निकल जौ आइ
अच्छा देखू
साँझमे अगर निकलि जेतै लोक आ फेर काल्हि अपन सात चलि एतै
अच्छा
हॅं आइ त बुध छै रेणु के छुट्टी हेतै अपन एते चलि एथिन भेंट चलि छथिन नहि एथिन तऽ कोनो बात नहि कि आइ तऽ सवेरे लोक दर्शन कऽ कऽ
हँ
दर्शन क कऽ घंटी डोलबैत
ह्म
ओहो तऽ अहाँ घंटी नहि केलियै
अच्छा किनै जेतै न
किन दियौ बाबा के नाम पर छनि ने पता नै केन्ना ने केना फुटि गेलै घंटी ओतौ कहलकै कि अगर इस जोर से मारियेगा तऽ अपने फूट जाएगा घंटी कटकुस होता ही होता है तऽ अगर कटकुस नही मिलेगा तो आवाज ही नही करेगा
अच्छा
ह ओतऽ इएह बात ओ कहलकै
अच्छा तहन हम सब कहै छलियै एकरे दो
ह नहि होइ छै मिलले रहै छै ओत तऽ ओ जे मन्दिर छै ने गड्ढा वाला बाबा जे छथिन हाँ ओ बाबा के तऽ सब घं टीए चढ़बै छै कहाँ दिन घणटी चढ़बैसे मनता पूरा होइ छै के कते देखलियै ने घंटी बान्हल छलै अन्दर छल हँ से म ता पूरा होइ छै जकर पूरा भेल
हँ अच्छा अपन घण्टीए लऽ कऽ मानैके होतै ह्म
बहुत जगजान बाबा छथिन कहलहुँ तऽ कनि देर हम आर ती मे शामिल भेलीयै हमरा तऽ लागल पूरा देह भभरि गेल छलै इती शान्ति इति शान्ति भऽ गेलय जेना लागले उ सुगन्ध फैल गेलए पूरा जगह पे
हँ
हँ एकदम लागलखिन भगवान सही मे आइब गेलाहन् सब आँखि ताँखि बन्द करबा देलकै पंडित आँख बन्द आ मन शान् त' बैसा देलकै सभके आ जेनाहि बै बैठलियै कनी देर बाद ढाई एक घंटीे के आवाज हुऐ लागलै टन टन टन टन टन आ उ सु गंध एलै खूब सुन्दर जेना
बाबा अयलथिन
हँ आ जते फूल सब जे छलै सब बिखरि गेल छलै हँ आँखि के सामने देखलियै हम
के शक्ति छैन हूं उएह ने कहलियै कतेक हुनकामे शक्ति छैन देखयौन बाबामे
ओतऽ के जे लोग छै ने कहाँदिन रोज जाइ छै
हँ तऽ जे लोकल हेतै लोक से सभ तऽ जेबे करैत हेथिन ने आ दूर जेकर डेरा छै से सोचि कऽ
बरेली स तऽ कत्त' स कत्त' स लोग आबै तऽ काँवड़ लऽ के जल चढ़बै
अच्छा प्रसिद्ध हेथिन बाबा
बहुत प्रसिद्ध छथिन
ल' क'
कहलौं तऽ कहिया हम गेल छलियै तत् एत्त भीड़ एत्ते लाइन छलै भीड़कें कि पुछू मत बहुत भीड़ हँ नया साल पर क कथी मे गेल छलियै हम प्रियंका दुनू गोटा बहुत भीड़ छल
बाबमे मा न्गता जिनका जे पूरा करै छथिन सभ पूरा करै छथिन बाबा तऽ हुनको लोक पूरा करै छनि
हूं ओत्त के त' लोक ढारि देने बाबा
आम तहन
सब लोगके कहले तो ओत्त खाली भन्डारा होय छै खाली भंडारा मन्दिर पर हर शनिचर एतबारके भंडारा करत लोकसभ हँ
एहि बेर हमरो मोन होइया बाबा हमरा बेटा सबके ठीक करितैथ तऽ हमहुँ एबेर सावनमे काँवरमे जैतौं बड्ड मोन अय
कहाँ अपन बौआकें तऽ अथियो के हैत बौआकें पूजो के बौआकें तऽ अपन मूड़न बला अथि
पूजोक के उएह ने कहलियै एहिबेर छठिमे आउ ने रुद्राभिषेक करबा लेबय
हँ हँ एहिबेर देखियौ भगवान के कहै छियैे कि एहिबेर अहाँके हुनकरे कृ पा छनि
हँ सब बाबा के कृपा हुनका जे मोन हेतनि बाबा पूरा करता हँ बबे पूरा करता हँ हँ कपड़ा तऽ पहिर लेलक बौआ
ओ अच्छा दू तीन मिनट और रूइक‌ जाउ
हं अच्छा आर सभ कहू
सब बढ़िआँ अछि
बढ़ियाँ अछि
करैला ई उबलत इजे करैला धेने छी
जे धेने छै ने उ बाल क' राखि देबे आइ नै बनेबै आ उ जे करैल मेंही काटल तकर भुजियाा प्याज धऽक' ताबे बनाउ ने आबय छी
प्याज आन' पड़त प्याज तऽ नहि अछि अहाँके कते समय लागत
केना कहू एखन तऽ जा रहल छीयै हँ आ तऽ गेलाके बादे ने
तऽ ठीक छै तब तक हम नहा क पूजा कऽ लै छी आयब अपना अहाँ सब आयब त तकर बाद अपन सत्तु वत्तु सबगोटा पियब त'आय रोटी छोड़ि देब अच्छा आब लेके बना ले कियाकी नओ तऽ बाजी गेलै न
हँ हँ ठीक छै
ठीक छै की आलू पराठा बना दियै तब तक
तऽ बनायब तऽ बनाउ
आलू देखै छी बहुत खराब होइये ओहि स
हँ तऽ बना लियअ ने दालि बना लिय आ आलू उबालि दिऔ की
हूं तऽ दालि उल एखन छोड़ि दै छी पहिेने आलूए पराठा बना लै छी तभी सब बनै बूझलियै केटलेट कहीं पेट भरि जाइ सभके नहि खाउ तऽ ओतबे बादमे दालि बन जब सभ खेतै दोपहरमे तब दालि चावल तुरन्ते बनि जाइ छै कोन लागत
नइ नइ आउ दू एक भोजे के खाना छै
हँ ठीक छै तऽ हम आलू तालू भूजि के राखि दै छी आटा सान क रखब आयब सभ आदमी नहा लेब ख कि
ठीक ठीक
हँ रातिमे अपन प्लेन खा लेब दिनेकें पराठा तराठा हँ ठीक ह तऽ उएह बना लै छी न तऽ फेर लेट भऽ जायत तरुआ अर अगर हैत त' राति मे बना लेब
अच्छा कोनो बात नई जखने खैब तखने आंय ठीक छ छै
अखन आलू पराठा बना दै छी
ठीक छैय ठीक छैय ठीक छैय बना दियौ आओर सब ठीके अ आओर विशेष हम की कहू विशेष अहीं सुनाउ ने ज सभ तरह से अही ने तऽ अही ने कहब
कहाँ ओ ओमहरे ओते नजदीक नजदीक सब चीज छैय कहाँ कतहु गेलंउ नौमी शरण छैय ओतै ह अंहां सब के त कहलऊं दस दिन राहब रहबो नय न तऽ नमे सरण घुमा देब त
अच्छा जहिया लिखल हेतै तऽ घुमिए लेब
छैय नामी सारा फेर हव्वै ओत्तय अथि छैय अयोध्या छैय
हूँ
हँ बहुत चीज छैय उम्हर ओकर तीन महिना बाद ट्रा्सफरे भऽ जेतै
अच्छा
ठीक छैय माते निकलू अहाँ की
ठीक ठीक ठीक
ह रखै छी की नहि कििय कियकि फेर न पाइ जे गेल छैय एकर
ठीक छैय राखू